हेलो
हँ हेलो
नमस्कार
हुँ नमस्कार आऔर बतैयौ अहाँ के हाल चाल कैसन छै
हीयां के हाल चाल बड़ा नीक छै यां अहाँके बताबै छी ने नीक छै
हँ हमरो हाल चाल बड़ा नीक छै आओर बतैए अहाँके माता पिता के स्वास्थ्य कैसन छै
अहाँके बताबै छी की नानीक छै
हमरो नीक छै अहके खाना भए गेलै
हँ अहाँके तऽ खाना हो गेलै अहाँके बताबै छीियै ने खाना हो गेल छै
हँ हमरो खाना भऽ गेलै अहाँके ओहिसे कथिी कथिी खाना भै
यहाँ तो खुने के मटन बिरियानी चिकेन बिरियानी हांडी बिरियानी और नान पनीर और नान रोटी नान रोटी बस इह सब खुने अचार खुने पूरा फेमिली के साथ बड़ा नीक लागे छै खाय मे
न नान नान खटाइ
हम नान खटाइ सब खइ लै छी परा छाँतय
न नान खटाई बिस्कुट होइ छै छै
अ बीस उठो ख बीस उठ ग छी
हंअ ह नान खटाइ खाटा न लगै छै मीठ लागै छै
अर नहि
अहा के अथी न खैले रहे छीे उ काहे कहे छी कि हम खाले छी अहाँ के बारा फनी फनी मिजाज के आदमी छिय ह मजाकीए मिजाज के आदमी छी त
कोन
अहाँके
हँ अहाँके भी बड़ा मजा लिएक ह
ओ
क्या बोलै छियै नहि ई सुनी ओ सब छोड़बी उ सब छोड़े छीये ई नान जो नान खटाई बिस्कुट अले ये नान खट बिकु बल ओ तऽ न ख रहल तऽ ओहिमे खाति मे चीज लगतै तऽ ई बिस्कुट वाला मिठ चीज कह देले छी
छै
ह्म बताबै छी ने
त चीनी रहै छै फेर में बिस्कुट बनलड़ न ओहि ज अह मु बिक कुटवा तऽ अहाँके मुँह मे से धुआ लगतै
पढ़
सुनै छी ने एगो नया पास लि खले छी हँ ओकर नाम पता नहि ओकर नाम पता छै न न उस केना हुल हलु पास्ता
पताे छी ओहिमे कथि कथी कथी लागै छी
हं बतैयै न